हुं
हेलो
कहियौ की हाल समाचार
ठीक छै अपन कहियौ
ठीके ठाक चलि रहल छै, खेनाइ पिनाइ भेलैय
हमर तऽ भ गेल आब रातिके तैयारी हेतै, अहांके भ गेल।
हमरो चालु छै आब जखन कनिया बना देथिन त तखने नऽ, भात दालि डलना अलुके सन्ना, आलुके तरुआ, तिरकोरके पत्ता सबटा खेलहुं हँ
रंग रंगके चीज खेलहुं अहां कथिके तरकारी खेलहुं
कोबी आलू और मटर
ओ
और कहियौ बच्चा सब ठीक अछि।
सब बढ़िया छै
हुं
अहांके बौआ की करैये
बौआ हमर ठीक यऽ चिप्स खेनाइ खा रहल यऽ
इ सब किया खुअबै छियै छियै और खराबिये हेतै नऽ पेट के खराबी करे छै इ सब चीज, नै खुअबियौ नीक चीज खुअबियौ, फल फल खुअबियौ भात खुअबियौ दालि
और कहियौ और सब ठीक अछि
हुं और सब
हमहुं आब जाइ छी हमहुं भानस भात करय लए
भानस भात करय लय
हां भानस भात करबै नऽ आब
आब तऽ रातिके ओरियान भइए जेतै नऽ आब साँझ पड़ि गेलै नऽ। गाम घरमे तऽ अपने जल्दिए साँझ पड़ि जाइ छै। हेल्लो
हलो आवाज नहि अबै या अहाँके।
हेलो हँ हेलो कहियौ। हेलो।
आवाज नहि अबैय अहाँके बजियौ।
बाजि तऽ रहल छी आब अबैया।
हँ आब ऐल।
कहलु सांझ मऽ की खाना सब बनेबय।
चूल्हे पर बनबै छियै एखन गैस पैंतालिस दिन पर भेटै छै नऽ तऽ चूल्हे पर बनबै छि चिप।
सिकरी छै आ लकड़ीसँ जारेन छै।
हॅ जाड़ेन चिपड़ी मार छै।
जे चीजसँ आगि हेतै ओएहसँ न करबै चूल्ह जलतै।
हँ त ओह पर एक। दू चूल्हििया बनेने छियै एक चूल्हा।
तऽ साझजमे
दू चूल्हिियाा बनेने छियै तऽ एक साइड रोटी बनेबै। दू चूल्हिा छै नऽ एक एक साइड रोटी बनेबै एक साइड तरकारी बनेबै। रोटी तरकारी बनतय। तऽ आवाज नहि जाइए। हँं आय रो रोटिे तरकारी हेतय बड गर्मी छै बड गर्मी। एहन गर्मी नहि कहू। ओमहर अछि गर्मी कि नहि अछि।
अहा कऽ आवाज क्लियर नेय आबे या कतौ नीक जगह पर जाइयो नऽ आवाज नहि अबैया अहाँके।
निके जगह पर तऽ छिये नहि आबेय आबाज
बाहरके आवाज बेसी आबैय।
अच्छा तऽ रोड पर छिय नऽ तेय दुआरे
हँ आर बच्चा सब हँ अबैएा कमे कमे अबैएा। गाड़ी कऽ आवाज बेसी आबैय।
स्कुल से एलथि तऽ पढ़े ले गेलथि।
ओ। टीशन गेलै एखन। हू
आब आब देय ले जेबय
ओ तहन आओर किछ नया कहियौ
नया किछो नहि छै सबकीछ पुराने छै
ओ आओर हमरो गाँंव में एक पाज घर के पाछू में एकटा भगवान छथिन बुझह
बाबा बाबाह बुझन बाबा न हेलो हेलो
हेलो हँ हँ अहाँके आवाजे नहि अबये बीच बीच मे आवाजे भागि जाइ हेलो
ओहे बुझन बाबा न
हेलो हेलो बाप रे बाप अरे कतअ छियै बहुत बाहर के आवाज अबैया हेलो
आब अबैया आब अबैया आवाज
त की घर घर घर घर आबैया धत्त हेलो हेलो
हेलो
अरे किछ ने आवाज अबैये खाली बाहर के आवाज अबैये
आब अबैये आवाज
अरे किछु अहाँके मुँह आवाजे नहि अबैये
आब ऐल आवाज
हँ अखन ऐल हे
ऐल आब
हँ आओर सभ कहियौ
आओर सब ओएह ने बुडुन बाबा न बुढ़न बाबा
हँ त ओहे त ग्राम देवता के पूजा छियै आय ग्राम देव त हमर गाँव मे एगो ग्राम देवता बड प्र मतलब प्रस ई छथिन प्रसिद्ध छथिन त हुनके पूजा पाठ छियैन
अच्छा
त हँ त आइ चन्दा मांगअ घरे घरे आयल छथिन
अच्छे अच्छे अच्छे देली देलियेन चन्दा देलियेन
दियो न चन्दा के पाय
हूँ
आब देखियौ कहिया पूजा पाठ होइ छै की होइ छै ह देलियन आइे देलियन
हँ सुनने छलियै बीस
हू आब देखियो कहिया पूजा पाठ होइ छै
एकदम हेबे करतै न पूजा पाठ पूजा पाठ तऽ हेबे करतै बौआ बड़ खेलइ यऽ अहाँकेँ बौआ बड़ खेलइ यऽ हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो अहाँ कऽ आवाज नै आइब रहल है हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो किछ आवाजे नै आइब रहल छै हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो अरे भाय आवाज कऽ की भऽ गेलै आवाजे नै आइब रहल छै